हेलो हँ माँ ठीक छिही
हँ ठीक छियै कहाँ
किछो होइ छलो आब नय आबै छौ
असगरे छियै पंखा कऽ अबज जाइ छै पंखा चले
हँ की करै छिही
एखन की करबै भऽ गेलै खाना पीना बनि गेलै पपा खाए लेलखिन अनूपम खाए लेलकै जौन छै एटा एगो
कथि ले जोन छौ
ह हो ओ गोबर हटा रहल छै ये दलान पर से ओह दलान पर दै छै
ओह
एक दिन आओर एक दिन आओर केने रहै आए भए जेते कनि काल ओह दिन कलके बर्षा हुअ लागैले
हूँ कनि पंखा कनि दे बन्द कऽ दी पंखा के बहुत आवाज आबै छौ
पीछा से बैकग्राउंड मे ओकरा बन्द कऽ देबै ने
हू
तऽ ठीक रह तो खाना कि बने खाना
खाना दाल भात आलू परवलके सब्जी बझलिय ज जम छलै ने
हूँ खानो देलि ओकरा
हँ खाना खाय छै चाय पीलके सुपारीे सुपारी मलकने सुपारी दियो कहलियै की माले मालिक से लऽ ले नै मालिक नहि छथिन ल तहन जाय ते दलान पर सुपारी देल य सीधा सपाटा छी ओतुका छीये भदहर के
हँ आइयो बेर बुच्ची आनलखिन पपा सुपारी
हँ
कहलखिन कि अहाँके कहलख मने ओतऽ जे किछो होइ छै ने काज परोजन सब तऽ ओहि जेना हकार पूरल जाइ छै ने लोग तऽ तेना सु पारी परसाइत छै तऽ ओ एक आदमीके हँ ए ग्यारह गो पन्द्रह गो सात गो एना क क क मने बकुटेमे दतो तऽ कहलकै हमर चारू दियाद नीक हिसा जे रहै ने तऽ लऽ कहलीयो दऽ दियअ हमरा हमर भौजीके पपा खाइ छथिन तऽ ओ कहलै एते अहाँ सोचै छियै तऽ कहलियै हाँ हँ सोचलिए गेल दने रहथिन करते माँ राखने हेथिन कतो
सुपारियो कते तटा रहैत छै बड़का बड़का
हँ बड़का बड़का आ कहलखिन कि जे गुड़िया कहलक कि हमँ आब सुपारी खइ लल त कहल सुपारी कम कर सुपारी तऽ छहे पपा के नहि देबै तोरे द देबौ तोहे खैहे हँसै लागले कहलके हइ मते थोड़े खाय छी
नहि जतबी खाइ छीय तदमी तऽ खेतै आ
कोन नीक चीज छियै सब
आ की करते क न ओ कखनो कण्ठ सुखाइत हेतै पढ़बै तढ़बै आरमे बुझलिहै ने मरबरी सबमे भीड़ होइ छै
अगे माँ सुपारी उ कंठ सुखेताे ते और अथे भऽ जते तऽ पता
एकरा धिये पुताँ बड़की माँ ले छै कनि सुपारी कनि मोहलै कऽ एकरा बच्चे सँ छै किमा संगे
हँ
बड़की माँ सगे ई राइत केँ ज्यादातर सुपारी मु ह मऽ लए ले धिये पुता मऽ तऽ हम डाँटियै
हँ चाची सब ठीक छथिन।
सब ठीक बड़ बढ़िया बड़ सुन्दर माँ ओ नास्ता कने छथिन राइत खीर बनेने रहियै।
ओ
अनुपम केँ निमंत्रण छले पपा कहलखिन कहलियै की खेबै दिन मे नीक जका खेलखिन नय मोन ठीक नय छै तऽ नय नऽ खाइ छथिन हुनका मोन खराब रहतौ तऽ मीठे चीज कहथुन बनाउ।
हँ अथी मने ली अरदारा खतम भऽ गेलै।
आरदारा तऽ कहिए नऽ खतम भेलै दूये तारीख कऽ खतम भेलै नऽ
ओ नैय माँ कहै छलखिन एक दिना फेर ओ दाइल लऽ पूरी बनाउ हमरा याद नय रहै हमरा भेले कि अरदारा छैहे की
नय नय अरदारारा खतम भऽ अनुपम नय कहलियौ नय जे आब लहसुन सब देय ने छियै तऽ ओकरा नय खूब पसंन्द पड़ै। छै ओहिसँ बढ़िआँ ओकरा आलू पूड़ी
बनै दने रहियै एक दिन पुरी
लेकिन अठदारा होइ छै मेन माँ दाइले बाला पूरी के, दाइ ले वला पूरी खीर आम इहै आ उ रश्मि कहलकै की जे ओकरा सबके पातै रो परे
रश्मि कऽ परै छै एहिठम नय एहिठम नय एहिठम तऽ केओ बुझबो नइ करै छै। एहिठम तऽ केओ बुझबो नइ करै छै तऽ हमसभ अपना दुआरे भगवान दुआरे अपन
हुँ - हुँ आ ए तऽ हमरा सब कऽ तऽ भगवान आ रश्मि कऽ भगवान मतलब कुलदेवता एके नऽ छ थिन गैय
हँ - हँ, हँ।
तऽ से हम कहलियौ तऽ हमरा सभ केँ कहाँ पातैर सब पर सुनै छियै खाली बनेलक लोक खेलक भऽ गेलै दिन मऽ मनाबू चाहे राइत मनाउ
अच्छह
आ खीर ओ ओहियो दिना तऽ बनेलियै हमसभ अपने आ फेर ओय दिना तऽ दुबर बनबऽ पैड़ गेलै कियकि खीर कनी लाइग गेलै नीचा चैल एलियै नऽ हम तऽ हल् का सोनहा - सोनहा भऽ गेले आ हमरा सब कऽ उ स्वाद नीक लगतो अगर कनि लाइग
हमरो सभ कऽ सोनगौर लाइग जाइ छै तऽ वैह बढ़िया लागै छै। सोन भऽ जाइ छै।
आ हमर दुनू बच्चा नै खेतो ओकरा कनियो कतबु सुन्दर खीर बना दिहि ओहो दिया बहुत सुन्दर खीर बनेलियै तोरे बला
हँ - हँ
तोड़े वाला चावल के बनेलिये न गोटवा चाउर छिये त ओहि के बने लेब मा
बनै छै बढ़िया बढ़िआं खीर बनैत छै
हँ तब बनेलियै आ तकर बाद सभ जे पहिले जखन बनबै छलियै ने तख नय देलकै जे ओहन नहि होइ के चाही हम कहली नहि नहि नहि लागतौ बुझल छै माँ ओ कहलके आ एक रति सभ चीज भ गेल रहय कम क क कनी नीचा चलि गेल रही कोनो काज सँ आब एतौ आबि गेलियै तऽ कोनो बात हुअ लगले जाबत गेलियै ताबत हल्का ध लेलके कहलकै नहि खाएब माँ कहलखिन बाप पे तहन फेर माँ फेरसँ दूध आनलखिन ओकरा दुनू अलग फेर बनेलियै
ओकरा करछुल नहि चलैबतीही
सीधे उतारि देतिही तू नहि सोनगन उपर सँ नहि सोनगम हेतै
नहि त हम जाबत ऊपर गेलियै हम जाबत गेलियै ने ऊपर ताबत माँ पूरा एकदम ध क करोछ हँ लारि चारी देने रहथिन पूरा जखने हम सीढ़ीे पर ते गेलियो त हमरा एकदम
गमक हँ हँ
हँ हम कहलियै भेले आबू के हम कहलिय की भेले मजा आय हमरा अपने पता हमरे कायल किरदानी रहै कोनो दोसर के
हूँम्म
कहलखिन नहि नहि कोनो बात नहि हम तुरत दूध आनेय छीये फेरो दूध आनेय देलखीन फेरो बनेलीये दोसर खीर त ओ सब ओ खेलकै हम सभ इ वला खीर खेलिये हमरा सबके ओहिठाम एक दिन बनतौ ने त दू दिन तक उ खीर पूरी चलैत रहतौ दालि राखल रहतो आ अरदारा के मतलब भेले हा दू दिना तीन दिना तक पूरी नहि बनेल ते फेर मतलब नहि बने छै एकरा सबके पसन्दो छै
सभ के पसन्द छै सभके बढ़िआँ पसन्द सुविधा हर चीजके सुविधो छै न
आ खीर जादा बनतौ त फ्रिज मे राखा जेतौ त ओहो कनि कनि खीर ल ल क
हँ
आ अपन खेलक
गुड़िया के काल्हि फेर कॉल केलियै नहि अथी भेल रिसिविंग नहि केलकै बाते ने
हँ कहलकै माँ फोन त आयल रहे ओ रहे ननद ओहिठम चलि गेल तब तक ओकर छोट बड़की ननद के ने तबियत खराब छै पैरो ओकर फुलि गेल छै घुट घुटना से नीचा ठेहुन होइ छै ने ठेहुन से नीचा पैर फुलि गेल छै आ ओहि सँ की होइ छै त हुनका दर्द करै छै पैर डॉकटर स देखबै छै किडनी सब के प्रॉब्लम भ जाइ छै पैर फूलय मे सूजन नहि आबि जाइ छै कहलके सारा टेस्ट सभटा टेस्ट भेल छै हँ तऽ ओकरो देखाबे के छै लेकिन एकरा सबटा टेस्ट करबे छै तऽ नॉर्मल आबे छै किछो ओहन परोबलम दिखाबते नय छै टेस्ट म लेकिन दर्द बहुत होइ छै आब धीरे धीरे बढ़ल आ डिप्रेशनो के प्रॉब्लम छै ओकरा डिपरेशन के दबाइ खाइ छै हँ कहलके बहुत सालो से डिप्रेशन के दवाइ खाइ छै
हूँ
तऽ बीच मे फेरो नय गेल रहय लेकिन एखन फेरो नींन्द उन्द राति सबके नय होइ छै फेरो एखन डिप्रेशनो के दबाइ खाइ छै तहनो बेटा साकत ने छौ
हँ
उएह केलकै हन दिल्ली मे टिकट ट बनले हन आब जेते ओतो इलाज करे त ओकरा डॉक्टर पते नय लगा पाबि रहले हैं जे की दिक्कत छिय तऽ आब आगुए ने देखते
की करते तऽ बेटियो कुमारे छै बेटोके जनउ कहाँ भेलै हे
जनेउ न भेल छै
साकतके शायद नय भेल छै
ह आ भोलु सब कऽ
भोलू के तऽ भेलै ओइ बेरा साकतके जनउ कहाँ हँ साकतके शायद जनउ नय भेल छै भोलु के जनाउ भेल छै
ओकरा बेटियो तऽ छैहे बिआह कहाँ भेल छौ
वएह ने बेटियो बिआह करैके छै
हँ तब जेतै ओ ठीक भऽ जेतै कोनो दिक्कत हेतै ते ने पैर फूल जाय छै ओते तऽ बहीन छै न बहिन लगन जाय छै अपन तऽब इलाज करतै बेटा एतै ओतयसँ कतय रहै छै कतय दना त रहै छै
कलकत्ता
नय गय माँ कलकत्ता मे आब नय रहै छै आब कतहु दोसर जगह रहै छै
अच्छा
आगाँ कतौ रहे छै पता छै उएह कहलकै जे गय माँके फोन तऽ आयल छलै लेकिन हम ओतहिए छलियै तऽ एक बेेर हम फोन केलियै तऽ बात सब केलके तखन इन्तजारे करै छले डॉक्टर लगन से नय आयल रहथिन दीदी तब उठा लेलकै तऽ कनि देर बात केलकै तकर बाद फेरो तू केलही तऽ आब शायद आईब गेल रहथिन दोसरके घरमे नय ने ठीक लागै छै आ ककरो तू देखय लए गेलही हँ ओ तऽ फोनपर बात करै छी
ओहन ओहन समय मे खुशी वाला बात रहे छै लोग कहियो दै छै जे हमरोस सब लग ठमाल छीय नय उठेलकै तऽ हम बुझि गेलियै
कोइ कोनु बात नय छै तल ठीक छौ माँ तऽ आब कॉल रखै छियौ फेर करियौ ठीक छौ ठीक छ